हेलो
हू कि हाल चल
बढ़िआ अपन।
बढ़िआ कि करे छी।
बस किछु नहि आबैस कऽ छै। और अपन बतबियौ हँ खाना पीना तऽ भऽ गेलै ओर सभ फोन अहाँ कट नय अपने आप कइट जैत आ और सब बढ़ियां छैय की बात करयै हम मधबनी बिहार
अच्छा कोन गाँव से
बेनीपट्टी
अच्छा
हुँ अहाँ
हमहु मधुबनीये के छियै
अच्छा कतअ स
मधबनी दामोदरपुर गाँव भेल हमर
और सब
और सब बढ़यां
और एखन तक मे अहाँ कतऽ कतऽ घुमल छी बिहार मे अपन मिथ थला मे
मिथलामे अखन तक हम जनकपुर गेल छी इ बिहार से मतलब बाहर छै नेपाल पड़ै छैय और की कहै छैय मिथिला हाट गेल छी झंझारपुर मे परै छैय और और बहुत जगह छैय जेना अपन सब के जेना अपन सबके उच्चैठ भ गेल गाँव और बहुत सारा जगह छैय ओतअ हम घुमल छी और आहाँ कतऽ कतऽ गेल छी
उम
और आहाँ कतऽ-कतऽ गेल छी
हमहु इयहे इहे जनकपुर मिथिला हाट तैय के बाद कपलेश्वर आहाँ
हमहु वएह कपिलेश्वर हमहु गेल छी दुर्गा स्थान जनकपुर नेपाल इयह सब
आहाँ मैरेज छिय की अनमैरेज
नैय नैय अनमैरेज छी बस आहाँ मैयरेज छियै
हँ
सब खाना पीना भ गेलै
हूँ भ गेलै खाना पीना और सब
और सब बढिया बस बैसल छेलौ आय आहाँ के और आहाँ के मै मैथिली मे बाजऽ अबैया और आहाँ की सब पढ़ऽ अबैये मैथिली मे जेना की पेंटिंग वेगेराह
ह मिथिला पेंटिंग मिथिला पेंटिंग आओर पालर ओय के बाद बहुत सारा होइ छै जे कल्चर सब होइ छै से आबैये जे कला होइ छै ओ सब आबैये आओर बतबियौ
ह आओर अहाँके घर मे के सब छथि
चारि पाॅंच गोटे पप्पा भायजी भाबी भतीजा सब य आओर अहाॅंके घर मे के सब ऐ
हमरा घर मे हम हमर हसबैंड हमर बच्चा हमर दीयर हमर ननैद हमर साउस हमर ससुर
पिसीया साउस पिसीया ससुर टोल पड़ोस के लोक सब
बहुत बड़का फैमिली ऐ
हँऽ टोल पड़ोस के लोको सब रहै छै
सेह सब अहीं अंगना मे रहै या बसिल
नय मतलब अंगना मे नय मतलब आजू बाजू मे भेलै ने
अच्छा ओ तऽ सबके रहै छै आजू बाजू मे
औऽ हमरा भेल अहाँके घर के बाजू मे नय केओ रहति हेऽत
ओनहिये
आओर कहियौ आओर अहाॅं कत्ते पढ़ल छियै
हम ग्रेजुएशन कम्प्लीट
अच्छा
हम हुॅं ऐ बेर टुवेल्थ केने छी सी बी एस इ प्री बोर्ड गुजरात स ऐ बेर बिहार बोर्ड
अच्छा दू बेर केने छियै
दू बेर ट्वेल्थ केने छी
अच्छा
तहन आगां जौब तौब करबै कि नय
आगाॅं जॉब करै छियै ने
पाइने हम कहाँ खरै छियै
आ हम हम करै छीयै जाॅब
कथी करय छियै जाॅब
घर मे खाना, पीना, झाड़ू, पोछा, बर्तन भारा खाली एकर सैलरी नय भेटै या
अच्छा ओहो कोनो काज भेलै ओ तऽ सब करै छै।
तऽ सब करै छै ने तऽ ई काज ले ने दोसर अंगना जाकऽ जे काज करबै झाड़ू पोछा बर्तन ओकर पैसा देल जाइ छै, लेकिन अपन घर मे झाड़ू पोछा बर्तन दिन राति खटै छै तऽ ओकर पैसा नै दै छै तऽ इहो त एकटा नौकरिये भेलै न
अच्छा कए घंटा करै छियै अहाँ नौकरी
हम तऽ मरा लगैया भोर स लऽ क सात बजे स लऽ कऽ राति के दस बजे तक करै छियै
अच्छा एको मिनट आराम नै करै छियै
एको मिनट नै आराम करै छीयै
अच्छा बापरे एतेऽ काज करै छीयै आहाॅं
हँ ताकि एखन कनि फ्री छी तऽतें बात कऽ लेलौं हेँ नै तऽ ओहो अखन फिरी नै रहितौ अखने बर्तन तर्तन धोबैत रहितौ झारू लगबैत रहहितौ एक आदमी खाइ छै कि फेर बर्तन भऽ जाइ छै।
अच्छा
ओ किया से हुँ
लागल रहू करैत रहू
हूँ सही कहलियैया आओर सब बतबियो‌ आहाॅंके मिथिला पेंटिंग सब आबैया कि नय
नै हमरा नै आबैया लेकिन हमरा घर मे भाभी के हमर आबे छै तऽ हुनके देख कऽ कनी सीख लै छी
अच्छा हँ आओर बतबीयौ
आओर कहीयौ
पढ़ाइ कम्प्लीट भऽ गेल
हँ ग्रेजुएशन कमप्लीट भ गेलय हमर
ओ अनर्स कथि छला
छलै
कोन कॉलेज स
हमर छलेय पी एम‌ काॅलेज रहिका
अच्छा आओर कहियौ
आओर
एक ठार बलतौ यौ एकऽ ठार बलत नै ठार करियौ न दुनू हाथ स पकरि क ठार करियौ न दुनु भाग ठार भ क करियौ न आब खाएद लड्डू हँ उठि जा अ बेचारा हमर बौआर के सुई लगलिया न बेचारा के तकलीफ भरहल छै एह हनक त देख लैट्रिन क झड़ा कै त साटा लैटिंगै काकी लगक दऽ अबही न एकरा
एक दू सालके बौआ जे
डेढ़ सालके।
हँ और कहियो।
कहियौ और अहाॅं।
बस चलि रहल छैय आओर अहाँके कखन तक टाक्स पूरा भेलया।
अखन त इ तेसर नंबर य।
ओ तेसर नंबर कॉलिंग बाद भेल क केकरो से?
हँ गोटा से भेल छले।
हँ
आओर सब बढ़िआँ छैय। कल कैट देलियै?
नहि तऽ
आ और सब बतयौ।
और अहाँ अपना मिथिलाके बारे मे बतेबियो और सब।
की बताबु मिथिला के बारे मे पूछू हम सब हम बतेब।
जेना मिथिला मे की सब होइ छैय अच्छा मिथिलामे तऽ भोज के बहुत प्रसिद्ध छैय भोज।
हूं
आ होइय कि ने भोज अहाँके उम्हर?
भोज गाँव में रहके एकटा एकटा त फायदा छैय जे भोजे त तते होइ छैय ने जे मतलब की बताउ हर चारि दिन पाँच दिन पर तऽ भोजे अगर मुरन उपनयन भेल तऽ ओहिके सीजन चलैत रहल। भोज भोज भोज फेर या त कियो मत मतलब ओना भ गेल मतलब समझ सकय छी। तयके भोज भेल तऽ भोजे भोज होए। रहै छैय बिहारमे मिथिलामे रहयके फायदा तऽ ई छैय जे भोज खाओके मिलै छैय। फेर खाय छैय त लोक के खुआबहो पड़े छैन।
एनाही मिथिला मे तऽ भोज बहुत प्रसिद्ध छैय।
हूं
आओर कहियौ तहन भोज हय की नहि कतहु?
छैय ने एखन दू तीन दिन में भोज।
से मतलब कहिया छैय आइ बृहस्पति भ गेल काल्हि शुक्र परसु शैन। परसू छैय एकादशा आओर नरसू छैय दुआरसा।
हँ तहन तऽ बढ़िआ अछि।
हँ चारम दिन छैय दुआदशा। आ परसु छैय आंहांके एकादशा हं। तऽ उहै भोज छैय एहिस पहिलहो भोज भेल छलय एकठमन ओहिठाम कियो खतम भऽ गेल छलखिनहे। भोज छलैया।
खाइत रहु भोज
और कहियौ
और सब
और सब बढ़ियां छय
खाना पीना की सब खेलौहें
खाना पीना दाइल चावल सब्जी भुजिया आम
अच्छ बढ़िया यै
और कहियौ अहाँ की सब अहाँ की सब खेलौंहें
हम तऽ आइ बृहस्पति छै तऽ हम बृहस्पति केँ दिन बिना प्याज लहसन केँ खाना बनेने छलौ हें मीठा भोजन बनेने छलै हें।
अना इ मजाक करै छी मतलब वैह भात दाइल सब खेने छैलौ है
कियै अहाँ बृहस्पत करय छियै से
हँ करै छलिय पहिले आब एखन नै करै छियै अखन जन बौआ छलै पेट मे तऽ मतलब बैसा देने छलिय आब उठेबे फेरस अहां करै छलियै की नै
नै नै हम नै करै छियै हमर भावी करैय छलखीन हें
अच्छा और अहाँकेँ शादी कहिया हैत
शादी एखन पता नै हेतै चाइर पाँच साल बाद
मिथिले केँ लड़का स करबै की कोनो दोसर लड़का स
से केना किहि दैयै अखन जे मिथिला स करबे की कत स करबै जत स कर
मिथिला के लड़का सब बढ़िआ होइ छैय न
जत करा देथिन मम्मी पप्पा ओत कऽ लेबैय
हऽ देखब कही दूसर सब स नै करा दिया तहन
नै से नै करेथिन
ओह अच्छा
और कहियो